नमस्कार मित्र
हँ नमस्कार यार
बहुत दिन से सोइच रहल रही जे किछु दिन लेल घुमय जायल जाइ लगातार काज आ व्यसतास थोड़ा बदलाव सेहो आवश्यक होइत अछि
हँ बिलकुल सही कहलहु कखन कन दैनिक जीवन सँ बाहर निकलि क नव अनुभव लेब बहुत जरूरी होइत अछि मुदा यात्रा सफल बनबके लेल तैयरी सेहो नीक होमाय चाही
हं बहुत लोकोग घूमैत तऽ चली जाइत छथिन मुदा तैयारी पर ध्यान नहि दैत छथिन जहि कारण बाद मे परेशानी होइत अछि
हँ सही बात हमर विचार मे यात्रा शुरू होय से पहिले योजना बनल सबसे महत्वपूर्ण काज अछि
योजनासँ अहाँक मतलब की की बातस अछि
हँ पहिले बात यात्रा कतेक दिनक होयत ई स्पष्ट होबाक चाही दोसर बात बेगर अनुसार पहिले से लगा लेल जायत
हँ बजटक योजना वास्तव मे बहुत जरूरी अछि जँ पहिने से हिस नहि रहत तऽ खर्च अपेक्षा से बेसी भऽ सकैत अछ
हूँ बिलकुल यात्रा केवल घुमबाक नहि अछि रहबाक खायल पियल आगमन आ अन्य आवश्यक चीज सब पर सेहो ध्यान देबय पड़ैत अछ
हमरा लगैत अछि जे यात्रा पर जाय से पहिने आवश्यक सामानक सूची बना लेबाक चाही
ई बहुत नीक आदत अछि सूची बनाले कोनो महत्वपूर्ण वस्तु छुटबाक सम्भावना कम भऽ जाइत अछि
उदाहरण लेल कोन कोन वस्तु सूचीमे शामिल रहबाक चाही
आवश्यक कपड़ा, मोबाइल चार्जर, पहचान संबंधित दस्तावेज, दवाई। हँ, पानिके बोतल आवश्यक। नगद राशि आ आधुनिक उपयोगक वस्तु।
हँ, विशेष रूपसँ दवाइयक बहुत बात महत्वपूर्ण अछि।
हँ, सही कहलहुँ, कतेक लोक सामान दबा सँ नहि। रखैत छथि आ बादमे समय। भऽ जायइत अछि मौसमक जानकारी सेहो यात्रा पर जाएसँ पहिने लऽ लेबाक चाही।
आवश्यक, जँ मौसमक स्थिति पहिनेसँ ज्ञात रहत। तऽ ओहि अनुसार कपड़ा आ तैयारी कयल जा सकैत अछि।
बिल्कुल, हमरा लगैत अछि जे समय पर निकलनाइ बहुत महत्वपूर्ण अछि। एकदम अंतिम समय कऽ जल्दबाजी अक्सर तनाव बढ़ा दैत अछि, बेहतर अछि जे नहि। निरन्तर समयसँ थोड़ा पहिने तैयारी रहल जाइ।
बहुत लोक पैकिंग अन्तिमे करैत छथि। घरमे करैत छथि आ तकर कारण बहुत राम रात सामान भूलि जाइत छथि। यात्रासँ एक दिन पहिने तैयारी पूरा कऽ लेनाइ बेहतर होइत अछि। मोबाइल फोन आजुग। समयमे यात्रा लेल बहुत उपयोगी बनि गेल अछि।
हँ, मुदा केवल मोबाइल पर निर्भर। रहबाक से उचित नहि, आवश्यक जानकारी नोटबुक अथवा। अन्य माध्यम सेहो सुरक्षित राखल जा सकैत अछि।
हँ, सही कहलहुँ, ई सुझाव बहुत उपयोगी अछि। तकनीक सहायता करै छै, मुदा वैकल्पिक व्यवस्था। रखनाइ हमेशा बुद्धिमानी होइत अछि। सुरक्षा पर अहाँके की विचार अछि?
यात्रा दौरान सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषयमे एक अछि। अपन सामानक ध्यान रखब आवश्यक। जोखिम नहि लेब आ सावधानी बरतब आवश्यक अछि। कतेको लोक उत्साहमे एहन निर्णय लऽ लैत छथि। छी जे बादमे परेशानीक कारण बनैत छथि।
सही यात्रा आनन्द लेल होइत छी। ताहि लेल सुरक्षित रहब प्राथमिकता होम चाही।
हँ बिल्कूल सही कहलहु यात्रा आनन्द होइत छी हमरा लागैत अछि जे यात्रा पर जायसँ पहिले परिवार अथवा अपन टिकट निकट लोक से। जानकारी देनाइ सेहो आवश्यक अछि। ई एकटा जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार अछि। मानल जाइत छै।
खास पिबयके व्यवस्थापर सेहो ध्यान देबाक चाही।
हँ, पर्याप्त पानि पिब, समयपर भोजन करब आ। स्वस्थ पर ध्यान राखब आवश्यक अछि।
ई यात्रा दौरान थकान सेहो होइ छै, ताहि लेल। पर्याप्त विश्राम जरूरी अछि, केवल घुमबाक उत्साहमे। स्वास्थ्यक उपेक्षा नहि करबाक चाही। एकटा बात हम देखै छी। बहुत लोक यात्रा दौरान अधिक सामान लऽ जाइत अछि। ई बहुत सामान्य गलती अछि, आवश्यक सामान्य लग। जायब उचित अछि मुदा आवश्यकसँ बेसी बोझ यात्रा कठिन बना सकैत अछि।
सही कहलहुँ मित्र, हल्का आ व्यवस्थित सामान यात्रा पर अधिक उपयोगी होइत अछि। सहज बना दैत छी। तैयारी उद्देश्य यात्रा क सरल सुरक्षित आ सुखद बनाबय में होइत अछि आजुक चर्चा से बहुत उपयोगी जानकारी भेटल मित्र
हँ मित्र हमरो बहुत नीक लागल याता केवल गतम धरि पहुँचना ही न नै बल्कि पूरा अनुभव होय छी अगिला भाग दौरान अपन व्यवहार समय प्रबन्धन खर्च नियंत्रण फोटो लेबाका शिष्टाचार स्वच्छता आ जिम्मेदारी पर विस्तरसँ चर्चा करब
अबै छै ईसब बस सफल यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्सा अ छथि पिछले बातचीत मे हम यात्रा पर जाय स पहिले हो वला तैयारी पर चर्चा केने रही आब हमरा लागैत अछि जे शुरू भऽ गेलाक बाद की की बातक ध्यान रखबाक चाह तकरा पर चर्चा करके चाही बहुत लोको यात्रा शुरू होय तऽ पहिलेसँ तैयारी लय छथि मुदा याता दौरान कतेको महत्वपूर्ण तक अपेक्षाक सकैत दैत छथि
हूँ बिलकुल बहुत लोकयात्रा समय प्रबन्धन यात्रा दौरान सेहो बहुत जरूरी अछि ज समयक ध्यान नै राखल जाय तऽ पूरा कार्य क्रम प्रभावित भय सकैत अछि कतेको बेर लोक तैयार होबा में देरी कै क्ष क्षति आ तकर कारण समूहक अन्य लोकसब के प्रतीक्षा करय पड़ैत अछि
इ बात वास्तव मे ध्यान रखबाक के चाही जे समूह में यात्रा बढ़ रहल तो प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी बनैत छै जे समय सम्मान कयल समयक संग संग व्यवहार सेहो महत्वपूर्ण अछि
बिल्कुल यात्रा दौरान विनम्र व्यवहार बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि हमरा लगैत अछि जे ज अहाँ कतहु जाऊ ओतय नियम आ व्यवस्था के सम्मान करबाक चाही
ई बात बहुत महत्वपूर्ण बात अछि जिम्मेदार यात्रा सदिका नियम पालन करे छथि स्वास्थ्य पर सेहो ध्यान देबाक चाही जतेक स्वास्थ वातावरण राखब ओतेक आ लोक सब लेल सेहो सुविधा रहत बहुत लोग घूमबक उस में कचड़ा जुते तते फेंकी दे
ई आदत उचित नै अछि स्वच्छता केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नै सामाजिक जिम्मेदारी सेहो अछि
हँ हँ बिल्कुल सही कहलुँ बहुत लो घूमबाक ओर उतसामे फेर कहलहुँ मित्र
सभसँ पहिने पर्याप्त पइन पीब आवश्यक अछि दोसर समय पर भोजन करबाक आ तेसर शारीरिक थकान नजरअन्दाज नहि करब
हँ सही बात कतेको लोग लगातार घूमैत रहै छी जे विश्राम नहि करै छी परिणाम स्वरूप सक थकान बढ़ि जाइत अछि आ यात्राके लेल आनन्द कम भऽ जाइत अछ फोटो लेबाक विषय में अहाँ की विचार फोटो याद से रूप से बहुत नीक चीज अछि मुदा केवल फोटो लेल पूरा समय खर्च कर देना उचित नै मित्र
हूँ ठीक कहलहुँ यात्रा दौरान जे कतेको छोट छोट खर्च मिल के काफी राशि बइन जाइत अछि
बिलकुल कतेको लोग यात्रास स बेसी मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान दैत छथि यात्रा केवल तस्वीर जमा करबाक लेल न बल्कि अनुभव प्राप्त करबाक लेल होइत छै खर्चा प्रबंधन पर सेहो चर्चा करबाक चाही मित्र
मतलब ई जे प्रत्येक व्यक्ति केवल अपन सुविधा नहि बल्कि समूहक सुविधा पर सेहो ध्यान देत ई वास्तव में परिपकव व्यवहार कहल जाय सहयोगी वातावरण यात्रा के अधिक खत बना दैत अछि
हू यात्रा दौरान खर्च हिसाब राखब बहुत उपयोगी होइत अछि कारण अ इ जे कतेको छोट छोट खर्च मिली के काफी राशि बनि जाइत अछि ई बात हमरा अनुभव सेहो अछि जे बजट ध्यान राखल जाय तो यात्रा आरामस पूरा कयल जा सकैत छी समूह मे याता करबाक अपन अलग आनन्द होए त छै मित्र मुदा समूह यात्रा लेल सहयक भावना आवश्यक अछ
हँ बिलकुल सुरक्षित यात्रा सदिखन सफल यात्रा कहल जाइत अछि यात्रा दौरान नओ लोकसभसँ भेंट होइत अछि ई यात्रा सुन्दर पक्ष अछि विभिन्न विचार सुनबाक अवसर भेटैत त छी
हँ बिलकुल